हरिओम -हरिओम, तव्हां ठीकु आहियो?
हा मां बढ़िया। ॿियो तहां काथां ता ॻाल्हायो, काथां ता अच्छा महाराष्ट्र मां ता ॻाल्हायो।
हा- हा - -
चंङो वॾो नेटवर्क आ।
तहां, काथा ता ॻालायो?
असां त मध्य प्रदेश रीवा मां।
रीवा मां अच्छा- अच्छा - - हा, रीवा मां असां महाराष्ट्र गोंदिया मां।
अच्छा -अच्छा महाराष्ट्र गोदिया मां। अच्छा, तहां घणंन ॾींहंन खां जॉइंट आहियो भाभी।
माखे हाणे ॿ ॾींहं ई थिया हिन अॼु टियोंॾींहं आ मांजो।
अच्छा, अच्छा! तव्हांखे ॿ ॾींहं ई थिया तव अच्छा, मुंहिंजे बस मुंहिंजाबि
फ्री मां सूमर ॾींहि रजिस्टर कयो, मंगल ॾींहिं मुंजो वेरीफाए थियो त पो। मंगल खांई ॻाल्हांइण शुरू थियो आ मांजो। मंगल, बुद्धर, विस्पति, जुमो, ट्रे ॾींहं थिया इनि। हा, मां हे कटनीअ में कटनीअ में मुंहिंजी भाॼाई रीवा वारे सांई जुड़ी आहियां। रीवा वारी आ न हो य यशिता। यशिता, यशिता।
अच्छा।
हा।
हा, कई न कोई, कुईं न कीअं जुड़जा आहियूं ह न।
मुंहिंजी भाॼाई, कटनीअ जी आ न
अच्छा
त हुनजी भेंण रीवा जी तसि मं पहिढ़ियल।
अच्छा।
हा मुंजी, भाॼाई ई ॿुधायंईं, चईं दीदी कंदव छा, करे ॾिसंदव त म चयो ठीक आ, त हुन पंहिंजी भेण सां जोड़े ॾिनई माखे।
अच्छा! त यशि का, केर तव भाॼाई तहांजी कटनीअ जी, अच्छा!
हा! मुंजी, भाॼाईय जी भेंण।
अच्छा-अच्छा, क तव ऐं हूअ अ हू केर हो कंहिंजे थ्रू जुड़जी आ रीवा में।
रीवा में उहा पंहिंजे भेण जे थ्रू इ्ंदौर, में अथसि भेण।
अच्छा रीवा में इ
हा मुंहिंजी भाॼाई न जुड़िजी आ न कंहिंसां बि?
अच्छा
मुंहिंजी भाॼाईअ मूंखे ॿुधाइं दीदी तव्हां करे ॾिसंदव। जे तव्हां कयो त पो मां कंदम। त मां कयो मां ठीकु आ मां करे थी ॾिसां। मां हेॾे पेकन में घुमण आई आहियां हा
कटनीअ में ई तां घुमण आया आहियो।
न गोंदिया, में घुमण आई आहिंया
अच्छा तवंहां गोंदिया में घुमण आया आहियो वैेसे ता कटनीअ जा आहियो?
हा न, न मां अञा बि परियां जी आहियां। चंद्रपुर साइड जी आहियां मां। तव्हांखे न पतो अथव चंद्रपुर, हा, हा हिन लाई त न नथी ॿुधायांव न तव्हांखे न पतो अथव हितां वाणा माण्हू न सुञाणींदा आहिन। चंद्रपुर गढ़चिरोली। सिफ़ नागपुर, गोंदया, तोई सुञाणींदा आहिन बस।
हा, हा, हा
हा, हा बसि एतिरो ई सुञाणींदा आहिन न असां बि बस हुते रीवा रीवा बि हो भाभीअ जी भेण आ तॾहिं सुञाणियो न त असां कटनीअ तोंईं बस अंऊँ जबलपुर
अच्छा, अच्छा, अच्छा
ॿियो असां न सुञाणींदा आहियूं। ओई भाॼाईयूं आहिन उतां जी हिनजे लाइ, कटनी, जबलपुर, अंऊँ उमरिया में मासी रहंदी आ। हा बसि हुन, बस एस ताईं सुनाणींदा आयूं, बाक़ी न।
अच्छा
हा, जबलपुर में मासात रहंदी आ।
अच्छा
अंउं रीवा में भाभीअ जी भेण वॾी वारी, बसि। उहो बि हाणे जुड़िया आयूं त मुंहिंजो बाबू हाणे होॾै रीवा वग़ैरह वयो हो घुमणु हिननि सां भाभीजनि सां गॾु ई।
अच्छा, अच्छा त पो पं हा त वरि अच्छा हा पो ईअं धीरे-धीरे, धीरे-धीरे थे तो न। अच्छा, तां महाराष्ट्र में हाउस वाइफ आयो भाभी?
हा-हा, हा हाउस-वाइफ, हाउस-वाइफ
अच्छा-अच्छा हाउस वाइफ आहियो।
तां जॉब कंदा आहियो छा?
न भाभी मां जो बुटीक जो कमु आ।
अच्छा, त घर में ई बुटीक तव छा?
जी-जी, भाभी बुटीक आ, घर में ई आ मुंहिंजो बुटीक। पैरां ॿाहरि हुयो, भाभी ॿाहरि हुयो पैरयां खोलियो हुयो ॿाहरि। बुटीक, त वरी भाई मां न पई संभाले सघां।
हा, सही ॻाल्हि आ, ॿार बि नंढा थिया, हा।
हा, नंढा ॿार बि नंढा थिया त शरीर मां नथो त, न करे सघे पियो माणू।
न सही ॻाल् आ, हा
पो मांणूं नथो करे सघे त ज़रूरी नाइ की भई कर, त इन करे हाणें घर में ई करण शुरु करे छॾो।
घर में हाणे पो जेतिरो थी सॻे तो ओतिरो कंदाइन न कंदाऐ त वेठा हूंदा, ॿियो छा? ॿिया कमु, ॿारनि जा कमु थी वेंदा आहिनि, तेसताईं।
उहो ई ॻाल्हि आ न भाभी, उहो ई ॻाल्हि आ, ॿा रन जा बि केॾा कम ता थीयनि पिया, केॾा न कम ता थीयनि पिया।
तांजा पेका काथे तव?
असांजा सिवनीअ में आहिनि।
अच्छा सिवनी, केड़ी ईअ बालाघाट सिवनी?
हा-हा-हा, बालाघाट सिवनी-सिवनी
अच्छा-अच्छा-अच्छा, तॾहिं तहा गोंदिया वग़ैरह सुञाणींदा आयो।
हा-हा-हा
हा
तॾीं करें, ॿियो सभु भाभी बढ़िया, तहांजो हुते, तहांजा ॿार केतिरा वॾा तव?
मुंहिंजो हिकु ई गुॾो आ उणवीयें सालें जो आ। बी, बी, ए सेकेंड ईयर तस।
अच्छा, उन्नीस साल जो त हिकिड़ो ई गुॾो तव?
हा, हिकिड़ो ई गुॾो आ।
अच्छा! ॿिया ॿार काननि? हिकु ई गुड्डो तव? अच्छा-अच्छा नंढी फैमिली थ्यव।
नंढी फैमिली आं शादी बि लेट थी न, ॿार बि लेट थिया।
अच्छा, अच्छा, हा त नंढी फैमिली ठीकु आ, हलो। पढ़ेव तो?
हा हा-हा पढ़े तो न, हा-हा, हा हा-हा सई ॻाल्हि आ न। ॿियो ॿुधाए, काॾे तां पो हुते मार्केट-वार्केट वेंदायो वेंदायो त?
न भाभी थोड़ो सो घटि ई छॾयव विनी पाईंदी आहियां अउं मां यो बुटिक वुटिक जो कमु आ पंहिंजो। त थोड़ो घट ई वेंदी आहियां, ॿ- ॿ ॾींहं, ट्रे ॾींहं हाणे त कम चङनि ॿ ट्रनि सालनि खां वई नायां। अ
अच्छा, पो तां बुटीक जो सामानु किथां वठंदा आहियो?
भाभी बुटीक जो सामान जो न ईंयं मुंहिंजो स्टिचिंग जो कमु आ वधीक।
स्टिचिंग अच्छा ड्रेसूं वग़ैरह सिबंदा आहियो?
हा- हा -हा, ड्रेसियूं -वेसियूं सुबंदी आहियां।
त घणी सिलाई वठंदा आयो?
चार सौ वठंदी आयां, भाभी चार सौ वठंदी आं।
हा, बिना अस्तर वारे जा?
हा।
चारि सौ पो डिज़ाइन विज़ाइन बि ही कंदा आहियो छा?
न न न एॾी कोई वधीक न कंदी आहियां।
सिंपल सिंपल, अच्छा न छोकी मां बि अ न ड्रेसू सुबदा आ पर असजो गांव आ, त असांखे एतिरी सिलाई न मिलंदी ॿ सौ अढाई सौ।
हा त पो इहो त हिते, आम-जाम आ न भाभी। छॾब ॼेको नथो ज्यादा थिए त पो वरी हुते ॿ सौ अढाई सौ ई मिलंदा।
हा, अऊं साड़ी खे फॉल पिको कंदी आहियां मांजो बि इएं, नंढो सो मां ईअं खोलियो टेलरिंग मटैरियल जो, हा हुक बटण इये सभु हिताई गोंदिया मां वठी वेंदी आहियां, बकरम-वकरम पो लॻाए बि ॾींदी आहियां इलास्टिकूं वलास्टिकूं।
अच्छा गोदिया मां वठी वेंदा आहियो, रहंदा ता महाराष्ट्र में किथे महाराष्ट्र में आयो। और चवनि उते ई खोली तव बूटिक उते ई खोलियो तव हा, त हुते कपिड़ो-वपिड़ो सस्तो आहे भाभी? त कपड़ो-वपड़ो सस्तो आहे?
गांव में गांव जे हिसाब सां ई मिलंदो।
हा हा
हा गोंदिया में त सस्तो आ सही आ कपिड़ो, गोंदिया में सुठो तव कपिड़ो। हा हा मां गोंदिया खां ई सभु वठी वेंदी आहियां। सभु मां, सभु मां गोंदिया खां ई वठंदी आहियां हा हा। ॿियो मां कुझु न हु हितां ई वठंदी आहियां सभु, बसि। हितां ई वञी पो हुते, फॉल पिको बि कयां। अऊं पंहिंजा ड्रेसियूं वग़ैरह बि सिबी वठंदी आहियां। कोई फंक्शन जी हूंदी आहिनि त पो हिते मां गोंदिया मां ई सिबराए वेंदी आहियां। पैंज, पैंजी ड्रेसूं बि मां पाण सिबंदी आय, फॉल पिको कया या कोई फिटिंग लाए खणी ईंदो आ उवो करे ॾींदी आहियां। अऊं दीदी घर जा कमु, हा हा फिटिंग जो बि क, अऊं घर जा कमु पूरा पाण कयां।
अच्छा घरु जो कमु पाण ई कंदा आहियो भाभी?
पूरो पूरो कमु पाणेई।
अच्छा त घर जी सेवायूं बि त थीयूं न, आखिर
पूरो ई घर जो कमु नेरनि मंझंदि राति टे टाइम धंधे वारा माण्हू न त नाश्तो ठाये ॾींह जी रोटी टी टायो
अच्छा भइया जन जो छाजो धंधो तनि भाभी? अच्छा
हा मुंहिंजे हसबैंड खे कंफर्श जी आहे, हेॾे भईयाजनि खे इलेक्ट्रिक जो तनि।
अच्छा अच्छा
हा मुंहिंजे ॿारनि खे इलेक्ट्रिक जो, मुंहिंजे हस्बैंड खे कंफेशनरी आ।
अच्छा ठीकु आ हलो वरी, हा हा हा अच्छा।
ब्रेड, बिस्किट वगैरह तोश होलसेल जो तनि होलसेल, हा सभु सभु सभु बढिया। तव्हांजो नाम वतलु तव छा?
न असां नाम त न वरितलु आ। तव्हांजो वरितलु तव छा? असां हरि असां हरिओम में वेंदा आहियूं।
अच्छा अच्छा मां मां बि केहिंखे न मञींदी मां भोले नाथ खे बस मञीयां। त मां बि कंहिं सां ॻाल्हाईंदी आहियां त हरिओम कंदीयां बस। मां मनी जी के अञा मां केॾे न वई आहियां मां कंहिंजो नाम न वरितो आ।
हा
ॿियो ॿुधायो सब ठीक आ न तबियत तबियत सब बढ़िया आ। हा हा हा अञा ॿ टे मिंट ॻाल्हायो बस पोइ थी वेंदो ॿ सैकेंड ॻाल्हायो अञा हा छोक्री ॾह मिंट थियण जा आहिन न।
हा अच्छा तवां त ॾिठो मां त ॾिठो ई न।
न मां ॾिठो न टाइम अना चारि सैकेंड आहिन बाक़ी।
हा
हा हा ॿियो मां ॿियो मां छाइ पई चां सिलाई में तव्हां सिर्फ़ ड्रेसियूं? कुछ सूबंदायो?
भाई मां ऑल टोटल सिबी वठ मांो कुझु बि फोटो ॾिसी करे सभु सूबी वठंदी आहियां।
न न ब्लाउज वग़ैरह बि सिबंदयो छा?
हा हा हा हा भाभी ब्लाउज वग़ैरह बि सूबी
टू वेर साड़ी था ठाहिनि उहो बि ठाहींदा आहियो?
ठाहे वठंदी आहियां।
अच्छा ठाहींदा आहि न उहो बि मूंखे उहो पाण सिखणो आ चवां थी कंहिंखां सिख। क मां बि।
त कुछ सिखो छो ता पिया यूट्यूब में ॾिसी वठो न केड।
हा ॾिठो त आहे। ॾिठो त चवां थी ॾाढी कोशिशि कयां चवां थी मूंखे ॿ टे साड़ियूं पयूं आहिन शादीअ जूं। सगाईअ जी त काॾै पाए नथा वञूं हाणे त चवां थी उहई रेडू टू वेअर वांगुरु ठाहे करे
रेडी टू वेअर छो अथई या वॻो बि ठाहियो न खणी हिकिड़ो वॻो सिबी छॾियो न
हा
कुछ बि करे डिज़ाइनर वॻो सूबी छॾियो हिकिड़ो
पर दीदी अॻे जी चा इटालियन सिल्क वगैरह हूंदी हु न ड्रेस ियूं साड़ियूं वर्क कल मुंहिंजी शादीअ खे बि वीह ॿावीह साल थी विया आहिन दीदी
हा हा उन साल जो भीठो आ त थी वियो हूंदो न हा
हा हा त ॿार बि लेट थिया शादी बि लेट थी असांजी
अचछा अचछा।
हा त मुंहिंजी फिफ्टी फोर एज आ।
अच्छा अच्छा हा थी वियो न
त पोइ उन हिसाब सां वरी ईअं लॻे थो न की माण्हू अहिड़ी अहिड़ो लटो कपिड़ो पाए जेको ठहे बि पाण।
ठहे बि न सही सही ता चओ बिल्कुल सही ता चओ
हिन म मां चवां थी ड्रेस ई नथा सिभा करे प्लाज़ो आहे पेंंट आहे या कुछ बि।
हा हा हा प्लाज़ो अॼुकल्ह हलेव थो न हा अॼुकल्ह हलनि तां न प्लाज़ो लॉनंग कुर्ती थोरी सी डिज़ाइन में विझी करे थोरो इहो कभी सुबह हा ई सुठो लॻंदो
हा
अॼकल्ह मोबाइलूं त पयूं ई आहिन।
मोबाइलूं त पयूं एन सही ॻाल्ह आ, मोबाइल में सभ अचे तो, खाइण पीअण जा बि कॾी ठाईंदा, यू, ट्यूब ता ॾिसी करे कुछ रेसिपी वग़ैरह?
भाभी मां रेसिपिन में ॾिसां ती, सभ आयां, मां घट ठाईंदी आयां, छो कि मुंजा ॿार एन त वरी मां उनन में ई थोड़ो व्यस्त हूंदी आयां, औं, पैंजी सिलाई, मुंजो ज्यादा टाइम हिन में ई हली वेंदो आ।
मां त ॾाढो ठाईंदीआं, रेसिप्यूं ॾिसी करे, मुंजे हस्बैंड खे ॾाढा वणंदा एन। न, इहे आइटम ठाहे करे ॾेन त।
अच्छा अच्छा, मुंजे ॿारन खे बि ॾाढा वणंदा एन, लेकिन, हा
पर तहांखे, बुटीक सां टाइम न मिलंदो हूंदो न वरी?
छो, मां हिन में ई बिज़ी हूंदी आयां। त उनमें घट थोड़ो ध्यान ॾेई पाईंदी आयां, हर कोई चीज़ में माण्हूं नथो ध्यान ॾई सघे न दीदी।
अऊं असांखे, मांखे एतरी सिलाई न ईंदी आ, गांव में उड़यो खुट्यो ईंदो आ। सीज़न वाइज़ ईंदो आ, जीअं हाणे सांवंण जो महीनो आ, त ॿ ट्रे साड़यूं फॉल पिको लाइ ईंदयूं। या तिरमूरीअ में भयन जी संक्रांत हूंदी आ त, उनी में ईंदा एन। बस, न त घट ईंअं।
हा त बस न पो, हा, अऊं हर शहर जे हिसाब सां बि आ न वधीक भाभी
शहर जे हिसाब सां बस बस उहई ॻाल्ह, असांजो गांव आ त गांव में कुछ